हेलो
हेलो
हँ तऽ आइ के अपन सबके बात करे के टॉपिक रहत जनकपुर धाम ठीक छै
ठीक छै बाजू हऽ
ठीक छै तऽ हम ई कह चाहब जे जनकपुर धामके बारेमे भारत और नेपाल के ने सांस्कृतिक विरासत सब बहुत सारा छै ओहिमे धार्मिक स्थलो बहुत सारा छै ओहिमे से ने सब प्रसिद्ध और सबस प्रमुख इहो छै जे ई जनकपुर धाम छै जे ने सदियोसँ एतय स्थापित भेल यै एतऽ के संस्कृति एतऽ के ऐतिहासिक प्रतिमा सब बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध यै एहि सभमे से हम इहो कहय चाहब जे ई जे यऽ अन्तर अन्तर यत एकर बहुत महा पूर्वक पवित्र स्थल यऽ जनकपुर धाम आर एत्त के स्थान जे या से ने नेपाल में प्रमुख केंन्द्र या और हम ई कह चाहब जे करोड़ो श्रद्धालु जे होइ छै से हमेशा ओतऽ जाकऽ ओतऽस अपन आस्था के पूजा करै छथिन जनक पुर धाम न ई जे नाम छै ई भगवान राम और सीता के पावन कथा शरणसँ ओतऽ कहल जाइ छै और एतय माता सीता के जन्म भूमि भेल छलै आब अहाँ हमरा बताबू किछु एकर बारे मे
ह बिलकुल देखु जेना हम बताबै छलहुँं जनकपुर धाम नेपाल मे एक बेहद प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक शहर छै ई शहर भार भारत के सीमा के पास नेपाल के तराई क्षेत्र मे स्थित छै पौराणिक मान्यता के अनुसार हम देखू तऽ त्रेतायुग के ई राजा जनक के भव्य साम्राज्य मिथिलाके राजधानी छलहुँ ई पवित्र भूमि पर माता सीता के जनम भेल छलै जेकर कारण एकर नाम सीतामढ़ी या जनकपुर दुनू के नाम से मशहूर छै जनकपुर धाम के सबसे बड़ा आ मुख्य आकर्षण छै यहाँ के जानकी मंदिर ई मंदिर वास्तुकला में एक अद्भुत नमूना छै जे देखे के लेल भव्य महल जेहन लगै छै फेर एकर निर्माण भ गेल ई मंदिर के निर्माण सन उन्नीस सौ अठारह मे ठीक मगध भारत के महारानी वृष्य भवानी कुमारी के द्वारा करवाय गेल छल स्थापित मे ई मन्दिर के बनावट हिन्दू राजपूत मुसलमान और यै मिश्रित शैली के एक झलक देखे मे लगे छै और ई मंन्दिर के अलावा एकटा नौलखा मंदिर भी कहल जाइ छै कयला कि उ जमाना में एकर निर्माण
बिलकुल
स्थापित छै
बिल्कुल हम ई अहाँके कह चाहब कनि एकर धार्मिक महत्व के बारे मे बत ताबऽ चाहब जनकपुर धाम जे छै से हिन्दूके एगो प्रमुख तीर्थ स्थलमे सँ एक छै और एतय वर्ष सँ लाखो श्रद्धालु जे होइया से दर्शन करे लेल आबेया कियाकि ई सबसे बड़का आकर्षण छै एत्त के जानकी मन्दिर जेनाकि अहाँ बतेबे केलौं हम एत्तके और प्रमुख स्थल सबके बारेमे कनि बताबय चाहब जे जानकी मन्दिर एत्तके सबसे प्रमुख यऽ जनकपुर के प्रमुख आकर्षक वाला जगह ये ई जे मंदिर ये एतऽ भव्य और विशाल आ उंम्म माता जानकी के एकदम बहुत सुन्दर मूर्ति ये एकरा न नौ लक्खा मंदिर जे होइया सेहो कहल जाइये ओकर बाद दोसर जगह के बारे मे हम ई कह चाहब जे धनुष धाम जे ये ई उ जगह छेलए जतय जनकपुर सऽ कनिकबे दूरी पर स्थित ये जे जगह और एतय के ई मान्यता छै जे भगवान राम जे छलखिन नऽ से एत्तै उम्म भगवान परशुराम जे छलखिन हुनकर धनुष के तोड़ने छलखिन और हम ई कह चाहब एतऽ के विवाह मंडप जतऽ माता सीता और भगवान के श्रीराम के विवाह भेल छलै ओतऽ मंडप और ओकर बाद सरोवर ओतऽ एगो तालाब छै गंगासागर ज तऽ भगवान जे छलखिन से धनुष तोड़ि कऽ एगो पोखर बनेने छलखिन जतऽ सीता माता तहन स्नान कऽ कऽ भगवान शिवके पूजा केने छलखिन आब अहाँ हमरा बताबू किछो
देखू देखू जनकपुर धाममे साल भर धार्मिक उत्सव कि धूम लगल रहे छै लेकिन दू त्योहार एहिमे सबसे बड़ा छै एहिमे छै एगो विवाह पंचमी ई जनकपुर धामके सब मुख्य त्यौहार छै अगहनके मासमे आबै छै ई उत्सव भगवान राम आओर सीता माताके विवाहके सजीव मंचन करल जाइ छैमे भारत आर नेपाल के कोन कोन से इला लोग हर साल भव्य बारात विवाहमे सब बढ़िया होइ छै आ एक भऽ गेल अहाँके राम नवमी और छठ पूजा रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव भेल और सूर्य उपसान के महापर्व छठ पूजा के दौरान भी पूरा शहरमे रौश नी से सजायल गेल छै और इहाँ के माहौल बेहद भक्तिमय होइ छै जनकपुर धाम के तालाब जनकपुर धाम के तालाबो के शहर कहल जाइ छै कैलाकि इहाँ एतहासिक और धार्मिक तालाब छै जेमे से भऽ गेल अहाँके गंगासागर धनुषसागर एमेके प्रमुख तलाब भेल इन महान ज ई तालाब में पानी में स्नान करे से इंसान के सब पाप धूल जाइ छै आओर शाम के समयमे ई तालाब के घाट होएवाला आर- सी दृश्ये देखे वला होइ छै बेहद सुन्दर बेहद अद्भुत होइ छै आरती आओर हँ आब आहाँ की बाजब
कहऽ चाहब जे जनकपुर धाम जे छै ओ तऽ भारत जनकपुर के जे सम्बंध के बारे मे हम किछु बताबऽ चाहब जनकपुर धाम जे से छै से भारत एगो गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध राखे छै कैलाए कैलाए की जे मिथिला छै क्षेत्रके ने एगो हिस्सा रहल यै ई सब आओर हम ई कहऽ चाहब भारतके ने बिहार जे या हूँ से एकर राज्य छलै जे एकर सांस्कृतिक समानता बढ़ाबैया हर वर्ष जे य से एतऽ ने हजारो श्रद्धालु भार अतिए श्रद्धालु जाइया ओतऽ दर्शन करै लेल अपन श्रद्धा आस्थासँ बहुत ज्यादा आओर हम ई कहय चाहब ओतयके भौगोलिक स्थिति आओर जलवायुके बारेमे जे जनकपुर जे या से नेपाल के दक्षिण भागमे स्थिति याऽ एतय के जलवायु तऽ बहुत ज्यादा नीक रहैया गर्मी के तापमान अधिक रहैया लेकिन सर्दीके मौसममे बहुत सुभावना रहै या वर्षा ऋतु तऽ पर्यटन वर्षा होबे करैय बिल्कुल तऽ अहाँ हमरा एक बात बताबू पुछू
बाजब जनकपुर धाम के एक केन्द्र जे जानकी मंदिर छै ओ केवल एक मन्दिर नहि छै बल्कि एक स्थापित कला दृष्टिकोण से एक अजु- पास छै लगभग चार हजार आठ सए साठ वर्गके पी के विशाल क्षेत्र मे फैलल ई मंदिर सफेद संगमरमर आ पत्थर से बनायल गेल छै एहिमे मे श्री स्थापद शैली जे भेल अहाँ के ई मन्दिर केँ देतै भारत के राजस्थान के महिला मुगल के महिला आर आबै छै ई ऊँचाइ गुम्बद आओर एकर नाकाशीदार खम्भे आओर झरेक एकर भव्यता मे चार चाँद लगबै छै पिया के भऽ गेल शीश महल मंदिर के भीतर एक बेहद खूबसूरत शीश महल भी छै जहाँ काँच केँ बारिकी आओर रंग बिरंग के टुकड़ा से भगवान राम आओर सीता केँ जन्म केँ विभिन्न प्रसंग केँ दीवार पर उकेरल गेल छै आब जेना के भऽ गेल अखण्ड कीर्तन जानकी मन्दिर परिसर केँ एक बेहद खूबसूरत आओर विश्वास छै जे सन उन्नीस सौ अड़सठ मे बनल छलै लगातार सीताराम नाम केँ अखंडन कीर्तन चलल जाइ छै जे आइ तक एक पल भी विकल्प के लिए भी नहि रुकल छै एकर गूँज पूरा परिसर केँ आओर दीप ई ऊर्जा से भरल होइ छै आब अहाँ बाजू की बाज
बिलकुल अहाँ सही कहलौं अहाँ आब हम इहो बताबय चाहब जे हम ई सुनने छी जे ओतय एगो एहनो जगह छै जतय भगवान राम जे छलखिन हुनकर की कहै छै बराती रूकल छलै छौ महीना तक ई कहल जाइ छै कैले की जे जनक जी जे छलखिन से हिनकर बहुत मोन छलै जे हुनकर समधि जे छै से हुनकर बेटी केँ विवाह मे आओर अपन बेटा केँ विवाह मे उपस्थित हेथिन तैँ दुआरे ई मानल जाइ छै जे उ छओ महीना तक जनकेपुर केँ एगो जगह मे कि कहै छै भगवान केँ बराती जे छलै से रुकल छलै आओर भगवान दशरथ केँ अयोध्या सँ एताय आबय मे नेपाल केँ जनकपुर आबय मे बूरा छओ महीना लागल छलए आओर हम ई कहय चाहब अहाँके जे जनकपुर धाम जे छै ने से एगो एहन पवित्र स्थल ये एगो एहन ऐतिहासिक धर्म आओर सांस्कृतिक सँ अद्भुत संगम यै जतऽ लोक सब देखय लेल हमेशा जाइ यै ई जे स्थान यै से केवल हिन्दू जे धर्म केँ नहि यै बहुत आओर महत्वपूर्ण एकर बहुत महत्वपूर्णता सब यै बल्कि मानवता केँ प्रेम आस था संस्कृतिक केँ प्रतीक यै आब अहाँ हमरा बताबु किछो
बिलकुल देखू ए जानकीपुर केँ पचास तालाबो केँ शहर भी कहल जाय छै कियै कि इहाँ हर तालाब केँ अप न एक अनोखा दिलचस्प कहानी छै जे रामायण काल से जुड़ल छै धनुष सागर आ गङ्गा सागर ई दुनू तालब जानकी मन्दिर केँ बिलकुल पास स्थित छै धार्मिक कथा केँ अनुसार देखल जाय जब राम भगवान शिवजी केँ भारी धनुष तोड़लो ते धनुष केँ एक हिस पताल लोक मे चल गेलह उहेसे मे धरती मे पानी के एक बहुत बड़ा फुवारा फुटलो जहि मे से आगे चल कर धनुष सागर के नाम पर रख देल गेलो वही गंगा साागर के बारे मे मानल जाइत छै कि राजा जनक केँ अनुष्ठान केँ लेल सभी पवि नदी केँ जल यहाँ लाकर इखठ्ठा करल गेल छै फेर अहाँके भऽ गेल अग्रसर ई तालाब के महत्व बहुत खास छै मानल जाय छै कि सीता माता के बच पन मे अपन सहेली के साथ इहे तालाब मे स्नान करे आबे छथिन
बिलकुल अहाँ सही कहलौ
बनल गौरी मंन्दिर के बीच छै आइ के छठ पूजा के समय मे ई तलाब सजावट बेहद नीक
बिल्कुल
ठीक
आब हम अहाँके अन्तमे ई कहय चाहब जे जनकपुर धाम जे यइ अपना सभके सिखाबैए कि जीवनके धर्म प्रेम और संस्कार के साथ केना जीवय के चाही कते महत्व होय के चाही ओर श्रद्धा सब बहुत भक्ति के केन्द्र छै बहुत बड़ा भक्ति के केन्द्र ठीक छै तऽ हम राखै छी
ठीक छै राख